टू
हा जय झूलेलाल।
हा जय झूलेलाल, ॿियो भेण कीअं ठीकु आईं?
ठीकु आहियूं बढ़िया।
हा सभु सभु बढ़िया, अरे उहोई मां खे न की तव्हांखे हू चवणो हो मुंहिंजो न घर जो उद्घाटन तो थे, मां घर वरितो आ, हिते फ्लेट
अच्छा सुठी ॻाल्हि तई
हा हा हेॾे कटनीअ में जेको न हे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नाहे,
हा
हा, इन पासे खां।
हा मुंजे घर जे पासे में तई न हा ईंदम मां बि।
हा हा सभुॼणा अचजो, इन करे चवां पई की न।
हा।
हा हा, त हाणे वत्तो आ फ्लैट।
अच्छा।
हा हिनमें सभ आ। हा हेठ हेठ मंदिरु ठयल आ। आऊं लिफ्टियूं बि।
वैदिक कॉलोनी में तां वैदिक कालोनी वठियो हूंदो न मकान उहो फ्लैट। वैदिक कालोनी न हा, सुठी ॻाल तई।
हा त हा थ्री बीएचके आहे। ट्रेय कमरा थस्, चार बाथरूम आहिन। मतलब सब सुठो आ ॾाढो बढ़िया आहे।
हा सुठी ॻाल् थई वठो तई त थी वञे सभिन जो घर पंहिंजो पंहिंजो हा। लैट्रिन बाथरूम हूंदो।
हा, हर कमरे में अटैच लैट बाथ ॾिनो तई। रंधिणो आ, ॿ ॿ बालकनियूं आहिन विरांडो आ। चंगो बढ़िया है वॾो आ वॾो आ हा हा। त उहोई चां पई चां पई घर जो महुरत कद कंदा।
हा, हा मां ईंदम् न।
हा त उहो ई चाँ पई चाँ पई पुछां पई की न मुहरत में छा छा कबो आ छा ठायां।
मुहूरत में तां सत ओ करायो क्या नाम है तां। हवन ववन करायो ता पेंजे घर में।
हॾ हवन त कराइंदम् न रोटी। तिअ मा पुछाऐं पई रोटीअ में छा छा रखां जीअं सुहिणाए प थे।
भाॼी। सिंधी भाॼी रखो तां सुठी गाल् थींदी। बिअ आलू, बसेदा बिअ आलू जी, हं न कढ़ी चावल रखो, बिअ आलू जी सब्जी रखो। बीअ आलू जी सब्जी रखो।
हिक मिनंट ॻोला, पेन कॉपी खणा थोरो सो लिखां, थोरो धीरे धीरे ॿुधायो, त। छा, छा खणां।
कढ़ी चांवल थी वया।
हा, ॿियो।
बिअ आलू जी सब्जी थी वई।
हा, हा, हा बेहेण। ऊं कचोड़ियूं, अच्छा चांवर चांवर बि प्लेन रखां? किन बिरयानी वांगुरु रखा।
प्लेन रखोन, कड़ी सां गॾु प्लेन ई सुठा लॻंदा।
अच्छा, अच्छा कड़ीअ सां गॾ त हीअ लौंग औ जेके हे विझंदा आहिन फो। फोटा वोटा या तेज पतो इअ न विझांस। अच्छा, अच्छा।
बाक़ी पूड़ी हुजे फुल्को थी वियो, पूड़ी। फुलको, डोडो। चावल जो, कचौड़ी न रखो। चांवर जो डोडो रखो तां सिंधी खाइण त शौख सां।
हा, हा, हा, हा, त वरी वरी पतो तई वरी न चांवरनि जो ॾोडे सां गॾु न मुंजे ॿारनि खे जो वणंदो आ त चवंदा आहिनि टमाटे जी चटणी। भाई टमाटा ॾाढा महंगा आहिनि त ॾोडे
हा, हा त छडे रखो आलू वालू कराए छॾो चटनी कराए छॾो धनिया जी।
हा हा, त अंबड़ियूं मिलनि थियूं छा बाज़ार में अञा? त सुठियूं आहिनि किन नाहिनि
ठीक आहिनि।
अच्छा, औं अम्ब अम्ब रखां कि न अम्ब छॾां?
अम रखो न, अम त रखण ज़रूर तई अम जो राजो तई राजा तई फल जो
हा हा, उहो तॾीं पुछाए पई चवापई अंब बि रखां त द आऊं ऊं ॾहीअ जो छा आइटम ठाराइनि दही बड़ा कि बूंदीअ जो रायतो? कि खीरे जो रायतो कि मिक्स?
हा माण्हू रायतो बि रखे थो अ सिंधियुनि में त रायतो त बूंदी जो रखो रायतो तव्हां।
न बूंदीअ जो, त ॿुध न मां चवां पई एॾा माण्हू ईंदा त बूंदीअ जो रायतो हीअं सही लॻंदो सई? की न मतलबु जीअं अॼुकल्ह हिअ नथो हले।
हूं, फ्रूट रायतो तो हले
हा, उहोई तॾीं पुछांए पई न।
हथ बि हले तो सॼो सुठो थो लॻे।
हा हा। तॾीं उहो ई चवां पेई त हाणे ॿुध ॿुध ॿुध हाणे मां न इहे शयूं लिखियूं थी मांए कढ़ी चांवर, हिक बिहनि जी भाॼी, हिकु पूड़ी फुल्को, चांवर, आऊं मीठे में छा हे फ्रूट वारो की न छा थी चईं?
तवां जेकी जेको माण्हू खाए जेको मए सिंधिनि में त सिंधिनि में त इओ हि हले तो या ओ बूंदी रायतो हले थो या दही बड़ो हले थो ॿई माण्हू वधीक ता खाइनि।
हल ठीक आ, ठीकु आ, हल दही बड़ा रखां थी। त मिठाण में चवां पई चवां पई मिठाण में ॿुधाए
माण्हू रसगुला ता रखनि।
न हा त न ॿुध न मां हाणे तोखे ॿुधायां ई की मूंखां हे पुछनि पिया छा छा मूंखे हे हे ॿुधायो तन। त मां तोखे उहो ॿुधायां थी हे चवनि पिया रसगुल्ला रखऊं। की न इमरतियूं रखऊं की हिक मिठी ब्रेड ईंदी आ की न अ अछा रसगुल्ला की न कारा की न हलवो
कालो रसगुलो रखो न तां आ म बेस्ट हा बेस्ट थींदो।
अच्छा अच्छा त इहे पु हा त उहो पुछाएं पई की न हलवाईअ खां ठारायूं की असां दुकान मां वठी अचऊं।
जेके माण्हू घटि हुजनि त हलवाई में घुराए दुकान में घुरायो। वधीक हुजनि त ठाराए वठो। महांगा पवंदा त माण्हू घट ईंदा त महगा छा ॻाल्ह थींदी हुन में।
हा न न घटि न तई माण्हू सॼी ख़लिक तई सम्झ सॼी मां अध कट हीअं त सभिनि खे चयो आ।
हा त भ घर में था घर घर में था ठहिरायो। अखेिर त आखिर त लॻंदा त हलवाई त वैसे लॻंदो हा।
हा हुननम में ऐं सांखियूं बि सोचांस जीअं हलवाई - - ठहंदो त फ्री वेठो हूंदो त खणी चंदीम साखियूं बि घर लाइ थोरी - -
हा हा - -
ह न - -
सुठी ॻाल्ह त हलवाई ईंदो ईंदो तव्हजो बि ठाराए वठंदो तव्हांजो घर जो बि थी वेंदो। उतां जो बि थी वेंदो विराइ जो बि थी वेंदो संगत जो बि थी वेंदो।
सी ॻाल्ह आ सही ॻाल्ह आहे त उहो ई मां चवां पई - - हा चां पई सुबुह जो नवें खां यारहें ताणी त हवन हलंदो। ह न - - त मंझंदि जो वरी इहे त थोरो घणो तू बि टाइम ते अची वञे थोरो तू बि - - कराए वठिजेइ कम।
प वठ कोईाल - -
ह न ह न तव्हां केॾी महिल - - पोइ ईंदव तव्हां फ्री केॾी महिल थींदा आहियो?
जेॾीमहिल तव्हां घुरायो ओॾी महिल अची वेंदम हा।
घर जा ई आहियो त तव्हां सुबुह जो जल्दी अचो था छोकी हवन में बि विहो।
र्रायोओॾ म - - वेंदासीं मां बि।
हा हा त मां उहोई चव पई चवां पई। तव्हांखे ऐं जेके उहे ई साहेड़ियूं आहिन मुंहिंजी भाॼाईअ जूं बि उनखे बि चई वें - - त सभ गॾिजी अची - - थोरो ॾिसंदासीं कंदासीं की कोई कमी त न रहिजी वई - - ह न छोकी - - पंहिंजा माण्हू बीहंदा त न त त छा कंदा आहिन माययूं बि चोरियूं करे हली वेंदियूं अथई। ह न ऐं हीअं तव्हां पंहिंजा बीहंदव त ॾिसंदव। कम ताईं हुजे या छा त तव्हां ॾिसंदा रहंदव हा न? हा ऐं कढ़ीअ में पुछां पई की न कढ़ी पत्ता विझांस की न न विझांस?
विझो न कढी त सुठी लंदी कड़ी कढ़ी क कढी पत न - -
ॿार वग़ैरह खाईंदा आहिन?
सभु खाईंदाासीं इमली विझो कुकम विझो जेको तव्हांजी मर्ज़ी हुजे।
अच्छा ऐं ॿार लाइ हाजी मां ॿार लाइ वरी अलॻ स्टॉल रखारायोथ मांई। छोकी ॿारन खे मैगी वणंदी आहे न।
हा - -
त ॿारन जे लाइ वरी मैगी। ऐं पास्ता हा ऐं ऐं बर्गर। हा ऐं बर्गर। ॿारन लाइ इहे नंढियूं नंढियूं त इहो सही आ न।
हा सुठो सुठो थी हूं ॿारन जे लाइ बि।
हा त तव्हां सुबुह खां वठी शाम ताणी रोटी मंझंद ऐं रात असां वट। अथ ह न तव्हां सभु ॼणा अचिजो पूरी फैमिली। भईया सां गॾु। ॿारन सां गॾु सभिनीन सां गॾु ह न। न रोटी सॼी मूं वट अथव। ह न तव्हां हा तव्हांजी ससु या ॾेराणीअ, अलॻि सां चवांस कीन तव्हां चवंदस?
मां चयो वठंदम न माई माई चई वठंदम न हुनन खे बि की तव्हां अचो असां सां गॾु हा। हा ईहंदी ईहंदी हा ईहंदी तई न। चही रखदम त अची वेंदी हो बि।
हा हा न छोकी लॻे तो न वरी ॾिस जान पहचान आ त चवंद - - कि ॾिस हुनखे सॾ कयईं मूंखे न ॾिनई, '
हा सही ॻाल्ह तई न।
त इन करे त मां चां पई सभिन खे अॻोपो सॾु करे सुठे सां कयां, वरी तंहिंखां पो वरी- -
माण्हू करे तो माण्हू माण्हू करे तो हिक - - हिकु बार तो करेे जेको करेे तो हिकु बार तो करेे, हा। माण्हू हिकड़ी बार तो करे जेको करणो तई। त सुठे सां करेे, हिकु बार खिलाए।। करे हिकु बार खिलाए करे लाइ करे।
हा हा हा भेण।
सुठी ॻाल्ह हुनमें थी वेंदी, बार बार जे माण्हू - - सभिन खे घुराए तूर तुर माण्हू खे घुराए, तव्हां अॼु अचो तव्हां कल्ह अचो त हुनन खे सब हिक बार - - हिकुमहल ही करे करे छॾो सभु कुछ।
हा न न - - तॾहिं मां चयो मां चयो तव्हां बि सलाह हा मां चयो तव्हां खां सलाहु वठांव त ॾिसो - - ॿिन ॾणन जी सलाह थींदी आ न त सुठो थी वेंदो आ, अच्छा अऊं चांहि रखां की न शरबत की न कोका कोला।
जेको तव्हांजी मर्ज़ी हुजे माण्हू चांहि तो पीए अॼकल्ह गर्मी केॾी बि हुजे माण्हू खे चाय - - जी लोश हूंदी तही।
हा न त चाहिं सां गॾु, चाहिं सां गॾु बिस्किट ऐं केक वग़ैरह हे रखे छॾियां?
हा रखे छॾो बिस्किट, केक नमकिन।
हा न हा छोकी शाम थी वेंदी माण्हू चांहि डुक त पी वेंदो न। हा न वरी बाक़ी असांई पो पाण में थींदासीं त घरु फटाफट सीले करे पो वरी करे वठंदासीं। हा न छोकी घर बि वरी सीलऊं त वरी मां बि हाणे ॿिन टिन ॾींहंन में पो शिफ्ट थींदम हुन ई घर में।
हा - -
हा न त उहोई चवां पई हा न। तॾहिं ॾहीं तारीख़ तई ॾहीं तारीख़ तई भेण।
हा मां अची वेंदम न टाइम सां। हा! हा सब संभाले वठंदम मां बि।
हा हा हा भेण तुंहिंजो ई सहारो आ, बाक़ी गुरू त वेठो ई वेठो आ, पर ॾिसो आख़िर माण्हू बि त खपन न।।
हा सी चॻे जा माण्हू त खपन न असांखे।
हा, हा।
सभिनि खे लॻे तो सील तकिल थी वञे सॼी। हा न सॼो थी वञे मुंहिंजो बि हा न।
हा, हा, हा भेण त उहोई चवा पई टाइम सां निकिरी अचिजो तव्हां बि सभु ॼणियूं।
हा, टाइम ते निकरी ईदम न।
हा, हा ह ॿियो ॿियो सभु बढ़िया न भेण। हैलो हैलो ठीकु आ भेण चङो हा चङो जय झूलेलाल हा, हा, हा।